हेलो हेलो
हँ की हाल चाल
हँ ठीक ठाक और सभ अपन ठीक
हँ ठीकेठाक छै और की सब होइ छै गरमी तऽ बड़ छै
गर्मी तऽ फेर कऽ देलकै उमस वला कऽ देलकै के घुमके एतौ
ह आइ ते रौदो बड्ड छै छलैया कनी काल तऽ पानि भोरसे तऽ खूब कनि मने पानि तानि पड़लै आ तकर बाद से नहि मने उएह टीपी टापी सयह
ह एम्हर नहि भेलै लेकिन उएह झाँप तोप कयने छै खाली
ह आइ ईमहर त रौद हँ रौद बड़ करा
हँ कने काल रौद भेलै लेकिन उह कर गर अच्छा और झाप तोप केने अछि
हूं नाकोदम ठेका देने छै गर्मी बड्ड गर्मी आऔर सब ठीके ठाक छै
हं सब छै
कतहु गेल रहय कि नहि घुमै फिरय लए
नहि गेलहुँ हे हमरासभ ओतय से ऐबेेर कोइ कौतौ नहि गेलए हमसभ शुरुआते मे जे गेल रहौ उएह जनवरिए सभमे तऽ सएह तकर बादसँ नहिये टा गेलहुँँ ई रोगे मे हमसभ ओझराल छी अहाँ सबके भऽ गेले के तू करते कोनो
कर्तव्यता तऽ उएह अथएमे छलैया पिछले महिनामे पहिलके एहि महिनामे त एखन नहि कतहु छलैए
अच्छा तऽ कतौ नहि घरे पर रहैत छी
हँ एखन तऽ आब घोरे पर रहै छी आब ओना आछियो खतम रह ई शुद्ध सब खतमे भेल जाइ छै ने आब तऽ तीन चार महीना भरि चतुर्मस्या तऽ आब बिआह दानके कोनो नहि हेतै
नहि उपनयनो तुपनयनो कतहुँ नहि आ फेर नवम्बर सभमे खूब उपनयन छै बिआहो खूब छै हमरासके एतऽ गामोमे छै बिआहोसभ खूब छै
हँ नवम्बरसँ शुरू हेतै फेर
हँ सभ एखन से अपन ठीक ठीक कऽ कऽ रखैए ठीक ठाक कऽ कऽ
हँ से तऽ कते अखन कते दिनो तक आ गेले
हं उपनायनके दिन अथी बेरागन तका तका क रखैया हँ
हर सभ साल रहिते छै ठण्ढाके कर्तव्यता तऽ बढ़िआँ रहै छै गेनहारो के आ जे एकरा रहै छै कर्तव्य तऽ आ तकरो लेल नीक आ गेनहारो एन्हारके जे कुटुम्ब बरगति जाइ छथिन
तनको सबके होइ छनि आ किछु वो्त जे उगरियो गेल ने तरकारी तीमन मधुर मिठाई तऽ ओ बरबाद नहि होइ छै रहिए जाइ छै नहि तऽ ओ रहिए गेल दू दिन रहिओ गेल तऽ आ ई एखुनका
एखन तऽ
तऽ राति बनाउ आ भोर होइत होइत ओ साफ बेकार हुँ
सभटा दूईर भऽ जायत
सभटा दूरि भऽ जाइत छै किछु नहि नीक लगैत रहै छै आ कर्तव्यतामे लोककेँ खेनाइ जहिया भोज भात दिनकेऽ तऽ नहिए होइत रहैत छै किछो खायल पियल तहन तऽ लोक बादेमे खेतै तऽ ओ बादमे जहन रहबे ने करतैय देते तऽ की खेते घरवारी सब के तऽ सह तां ठंडे के करते टा नीक होइ छै
तऽ ठण्डाके कर्त्यतामे इहो होइ छै जे जे काजो के रहलै मतलब थाकलो रहलै तऽ तैयो खाय ले बैसे छिय तऽ कने खा ले छै लेकिन ई गरम मास में जे होइ छै कर्तव्यता ओहिमे केकरो खायालो नहि होइत रहै छै
किछु ने होइ छै ने क कपड़ा लत्ता पहिर सकैत छी ढंग से ने किछु एकटा सूती कपड़ा लटकेने रहू तहने लगै छै लोकके प्राण बचतै नहि तहन तऽ
सेएह हाल भए जाइ छै
आ कतौ चेन से अहाँ बैसो नहि ने सकैत छीयै अखन छते पर जे लो बैस त से तऽ छत त एखन लागै छै एकदम आगि जेना लागै छै हुँ ओहो जहन एगारह बारह बजे छै राति तकर बाद जा कऽ कनि ठण्डा होइ छै त तकर बाद जा क लोक कि औतै
तऽ छत पर तऽ हमरा मच्छरो फेर मच्छर सेहो परेशान
तऽ सभदिने रहै छै ओ तऽ ने जाड़ेमे जाइ छै ने गर्मीएमे जाइ छै
ओहो सभ महिनामे एके रङ्ग
छड़ सन सन ओ एतनिटा एतनिटा ओकरा भोंस कहै छै कि नूनचटा कहै छै से छै
सेहो बड्ड इए ओ तऽ बरसात दुआरे बर्षा जे होइ छै ओ बरखा भेल तऽ ओहिमे अहाँके ओ भोस तोस बड भए जाय छै आ चुट चुट कटैत रहत
जतऽ ततऽ देखियौ तखन पानि तानि पूरा एकदम ता ई सब तऽ आरो लगैत रहे छै मोन बेच
कतहुक कनिको नीचाँ जे जगह छै तऽ ओहिमे ओ जबैके जाइ छै सभटा पानि आ जबकलहा पानि जे होइ छै से ओ आओर ओहिपर गन्दगी ओ मच्छर ओहिपर फैलैय छै
हँ एकटा तीने छै एकटा पात पतो नहि हिलै छै केहन लगै छै बाप रे बाप उमस जेना लागि रहल छै हुँ जेकरा सभटा छै सभ चीज देने छथिन भगवती तकरा लेल तऽ गर्मियो नीके लगै छै
ह तऽ छै से छै लेकिन ओहो तऽ घरे भरि ने जाबत घर मे रहते तऽ बड़ बढ़िया आइ काल्हि ई जे एसी ते की से सब जे लगेने रहे रहै छथि त बड्ड बढियां ओत घरे भरि आ घर से जे निकलता तऽ फेर त वहिंना
फेर ओनाहिये हमरे सभके जे ओहि दिन एतेक मोन खराब भेलै सभ आदमीके से हमसभ जे गेलियै भो मने बारह बजे करीबमे जे गेलियै बैंक एहिठाम झंझारपुरमे ओहि कात
नेगरा चौक लग बैंक छै ओतए तऽ ओतऽ बारह सए लऽ केऽ पांच साढ़े पांच बजे तक छलियै पूरा तऽ बन्द कऽ दै छै बारहसँ दू तकके तैओ ठीक रहै छै जे एनाइ गेनाइ लोककेँ रहै छै जहाँ न चारि बजै छै कि ताला लगा दै छै आ दू आदमी के पार कराबै छै हँ, दू आदमी केँ पार कराबै छै आ पूरा काम। कम सँ कम ओ बैंक मे हमरा लागैया कम सँ कम पचासो टा ए सी चलैत छलैया चारू कात। ओ ओतेक काल तऽ ओतेक लोक रहलै, लोकके तऽ हमरा सभके तऽ ओतेक ए सी मे रहिके तऽ लोकके आदत नहि छै आदत। कि छैह नहि तऽ रहतै कतहु सँ ओ छलै आ ताहिमे पाँच घण्टा करीब हमसभ ओहिमे रहि गेलियै आ तकर बाद। निकलिए तऽ पाँच बजे, पाँच बजे जे निकलियै हँ। तऽ निकालि तऽ देलकै, दू दू आदमी कऽ केँ पार करा देलकै, फेर तुरंते ताला लगा लेलकै। के सबर तऽ कऽ देलकै, निकलि तऽ गेलियै, तकर बाद जे रौ। लगले देह मे
आ उएह सर्द गर्म ओ केलकै।
ओ एक तऽ निकलैते देरी, हमरा लागैय मोन केना दन करैय, कियकै ओहि मे सँ एतेक ठंडा मे सँ लोक नीक छल आ बाहर एकदम पाँच बजे छलै, लेकिन तैयो एकदम लाग जलाल सनके रौद हौ, तहने जे निकलियै। एकदम पूरा देह मे दोसरे टाइप के लागै, चुन चुन चुन चुन करै। फेर ओतऽ कनि दस टा चललियै तहन टेम्पू भेटलै, तकर बाद तऽ एलियै। उएह दिनसँ सभकिछु
उएह खराबी भऽ गेल।
हमसभ ए सी ओ के हवा नहि ने पचा सकैछी।
ओ जकरा पचल छै, हँ जकरा पचल छै सएहटा।
हँ हूँ सेह हँ आ हमरा सभके किछो नहि छै।
जे पंखे टा पर छै, तऽ पंखा के हवा अलग। ए सी के हवा अलग होइ छै।
हँ सभ चीज के छै इहे कूलर के हवा अलग छै। सबटा सब के सभ रंग के
ओ आ
आ देह सभ केँ सब रङ्ग के छै, सेहो बात छै
से छै आइ काल्हि तऽ। खानपान ओहि तरहक आब पहिले वाला नहि ने छै। शुद्ध चीज तऽ भेटतै नहि छै, तऽ विशुद्ध चीज भेटतै तखन ने।
हँ, ओ जे कतबो खाइ छै तऽ किछु नहि।
अन्दर सँ आब कियो ओतेक मजबूते नहि छै। कनको किछु शरीर पर पड़ल, तऽ तुरन्त ओकर असर भऽ जाइ छै।
छै ने जे ओ जे दू कर भात कि दू क रोटी पर तऽ जे छै से कनि मने लोक केँ चलल फिरल होइ छै, कि अपन लोक दिनचर्या वला काज धंधा करै छै, आ ओहु सँ जे लोक केँ छुटि जाइ छै, तखन तऽ आरो होइ छै। आ अखन सब सँ बड़का लागै छै चलनाइ, चलनाइ अखन सब सँ बेसी अथाह वाला। काज हमरा सभ बुझाइ। तऽ ठए
आब अन्दर सँ एकदम कमजोरी कऽ कऽ कमजोर कऽ दै छै ने देह केँ
एक गिलास जे पानि भरि कऽ मोन रहै छै हरदम, जे की कनि कल पर सँ चलाइये कऽ पानि पीबी घर मे। तुरत जे रखाइ छै न, किएकि पानि ओमे तऽ एखन बड्ड नहि नीक लागै छै, पाइनो नहि। आ से एक गिलास। पानि भरि कऽ जे कल पर सँ अनबै छै, से तऽ लागैत रहै छै जे पैर टूटि गेल
ओ अन्दर से अन्दर से देह कमजोर कऽ देलकै एकदम।
ई बोखार एकदम लागैत रहै छै। ई जर सर्दी।
एखुनका जर बड्ड खराब होइ छै। एखुनका जर बड्ड खराब ओ ओ शरीरेके एकदम खत्म कऽ दै छैय।
खेनाइ नहि नीक लगै छै। जे ज्ञान कऽ कऽ खाइतो छै तकरो देहमे जेना लागै छै कि खाइत छी तऽ किछु किछ नहि किछु पर लोकके केहनो नीकसँ बनाओ तऽ ओ मुंह मे एको रती स्वादे नैय सैह तऽ कहलियै जाबे तक हमरा सबके पानि नहि नीक लगनाय शुरू हायत जे पानि जहिया भरि छा पी लेब नीक लागत तऽ तहिया बुझबै जे हँ हू हं तऽ हँ तहिया खेनाइ सभचीज नीक लागत नहि तहन तऽ आबे तऽ खेनाइो नहि तऽ एखन तऽ प्यास लागल रहैए दू सँ एक सँ दू घोंट जे पीबै कि मोन दोसरे रंग करय लगै छै
हां
ह आइ तऽ छुट्टी हेतै न अहाँ सभके
हँ आइ लैब छलै य छुट्टी रहे छै
घरे पर
हँ लेकिन इएह छै गर्मी गरममे कोनो काजो नहि कयल होइ छै जे कोनो घरोके काज करतै
हँ सएह तऽ आ काज के तऽ अथाह छै लोकके घर पे काज के कमी नैय छैय
कमी नहि छै जे किछु काज एना रहै छै जे जे अपनो कऽ सकै
हँ किछे नहि करऽ लगियौ तऽ ढेर काज भऽ जाइ छै तहन कएले ने होइ छै लोकके अथाह लगै छै हूं
आगा लगै छैय
अथाह लगै छै न ओते ओते काज करैथ
हँ
काल्हि अहुं सब गेल रहु ओतऽ केक जे कटेले तऽ
हँ छलै एकटा जन्मदिनके
अच्छा
एकटा बच्चा के जन्मदिन के छलैन हँ सार छैथ जनके
ओ बेटीके ओ बीस भऽ गेलै
हँ हँ रहलै बढ़िआं तऽ उएह एखन हुनके कनिआँ सब बच्चासभ सेहो सभ आयल छनि भायो आयल छल एना हो गेलखिन हँ एखने हँ
ह ओने क मिल अपन ह अच्छा ओहो आयल छलखिन ह
हँ छोटका भाय भाउज सेहो आयल छलखिन हे त अखनए गेलखिन हँ
अच्छा सभ मने पूरा परिवारे आयल छलखिन हेँ
हँ खाली ओ अपने टा नहि आयल छलाहे अपना ड्यूटी छै राईते ड्यूटी गेला बाँकी जे छलखिन डेरामे से सभ तऽखन अपने ओ हँ छोटका भैअ आ भाउज अथी छोटका भैअ आ भावो अखने त गेलखिन न काम जाय
ह अच्छा आ इ सभ छथिने
हँ इसभ एखन छथि
अच्छा तऽ ई सब अपन राईते जेेत
हँ
तहन तऽ अहाँ सभके फेर ओकरो सबके हेतै पनपी आइलव फल्लाँ लाव चिल्लाँ लाव अपना सभके तऽ एकटा पाहुन परक अबैत छै तऽ एकटा राखि दियौ हरियरका आ ताहिमे एतेक लोक आयल छै तऽ हूँ अपना सब तऽ विधे तरे बिकेल छी
बिधे मे छै
छै जदि आब अनी डेरा पर कोइ एल ए ख घरो कोइ एल ए ओनाहिये चलि जायत सम्बन्धिक तऽ से नहि ने ठीक लगैत रहै छै हँ हँ आ पुरेनाइ तऽ जरूरी रहै छै ने
सेह छै
आ कतेक लोककेँ होइ छै कि चलू आयल हय तऽ एक कप चाह पिया दियौ जहि घरमे हय से खुआ दियौ विदा कऽ दियौ लेकिन अपना सबके से नहि ने मोन मानै छै हँ बाह होइते छै बेसी सँ बेसी